नमस्कार जी
नमस्कार नमस्कार सब ठीक छै
सब ठीक हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ सब ठीक छै ने
हँ हमरो सब ठीक छै काल्हि हम सोचैत छलु जे जीवनमे पहिल बेर नौकरी के इंटरव्यू देबाक अनुभव हमरा लेल बहुत यादगार आ सिख स भरण रहल
बिल्कुल सही कहलिए पहिल इन्टरव्यू नाम सुनिते अधिकांश लोकक मनमे उत्साह जिज्ञासा ओ हल्का घबराहट तीनू एक संग उत्पन्न भय जाइत अछि
हँ जखन हम इन्टरव्यूक दिन कार्य कर पहुँचली तखन बहुत उम्मीदवार अपन अपन दस्तावेज व्यवस्थित रखैत हँ आत्मविश्वासक संग अपन बारीक परीक्षा करैत देखाइ दैत छलाह
सच कहू तो एहन वातावरण देखि के स्वाभाविक रूप से मनक धड़कन तेज होइ जाइत अछि मुदा धैर्य बनाय रखनाइ बहुत आवश्यक होइत अछि
बिल्कुल हम अपन प्रमाण पत्रसब फेरसँ ध्यान पूर्वक देखलु आ मन ही मन सोचलू जे किछु तैयारी कैल छति ओहि पर विश्वास रखबाक
ई सोच बहुत उत्तम अछि कियेकि आत्मविश्वास ओ सकारात्मक मानसिकता इंटरव्यूमे आधा सफलता दिलबायमे सहायता करैत अछि
हँ जखन हमर नाम पुकारल गेल तखन हम विनम्रता पूर्वक दरवाजा खटखटा कर अनुमति लेलू बस सुकुस ए सुगसुराइत भट्टी प्रवेश करलू
बहुत नीक किएकि पहिल प्रभाव अक्सर व्यक्तिक व्यवहार शिष्टाचार ओ आत्मविश्वास से बनैत अछि
इंटरव्यू लेनीहार अधिकारी सब पहिने हमर परिचय पुछलनि तखन हम शान्त भावमे अपन नाम शिक्षा रुचि आ लक्ष्य के बारेमे स्पष्ट रूप से बतालू
सच कहू तो सरल स्पष्ट ओ सच्चा उत्तर हमेशा बनाबट ई उत्तर
हँ तेकर बाद हुनकर लोकिन हमर पढ़ाइ सँ सम्बन्धित किछु प्रश्न पूछ लेलिन जाहिके उत्तर देबाक प्रयास हम सोची समझी के आ उदाहरण सहति कैलुओ
हँ ई बात बहुत नीक बात अछि कियेकि उत्तर केवल सही होय पर्याप्त नहि ओकर प्रस्तुति सेहो प्रभावशाली होयबाक आवश्यक अछि
हँ एक दू प्रश्न एहन सेहो छल जाहिक उत्तर हमरा पूर्ण रूपसँ नहि आबैत छल मुद्दा हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करलु जे एहि विषय मे आरो सीखबाक आवश्यक अछि
बिल्कुल ई व्यवहार प्रशंसीय अछि कियेकि गलत जानकारी देबाक अपेक्षा अपन सीमा स्वीकार करनाइ बेसी बुद्धिमानी मानल जाइत अछि
बिल्कुल इंटरव्यूके अन्तमे अधिकारी सभ हमर रुचि भविष्यक योजना आ टीम मे काज करबाक क्षमताक बारे मे सेहो प्रश्न पूछलनि
एहन प्रश्नो से उम्मीदवारक व्यक्तित्व सोच आ व्यवहारिक क्षमता के बेहतर ढंग से बुझैल जा सकैत अछि
बिल्कुल इंटरव्यू साउथ भेला बाद हमर धन्यवाद देैत सबक सम्मान पूर्वक अभिवादन कैलु आ सन्तोषक संग बाहर निकलि आयल
सच कहू तो परिणाम जे कुछ हो मुदा इन्टरभ्यूक प्रत्येक अनुभव व्यक्ति के किछु ने किछु नव अवश्य सिखबैत अछि
बिल्कुल एहि अनुभव सँ हमरा बुझबामे आयल जे केवल किताबक ज्ञान पर्याप्त नहि बल्कि व्यवहार आत्मविश्वास आ संवाद कौशल सेहो समान रूपसँ महत्वपूर्ण अछि
हँऽ अ नियमित अभ्यास से व्यक्तित्व झिझक धीरे - धीरे समाप्त होइ जाइत अछि ओ आत्मविश्वत स्वयत बढ़त लगैत अछि
कल्हि हम घर आबि के अपन उत्तर सभक समीक्षा कैलुओ हॅं सोचलू जे अगिला अवसर लेल किन- किन बात मे सुधार करबाक आवश्यक अछि
ई आदत बहुत लाभदायक अछि कियाकि अपन गलती से सीख लेब सफलताक दिशामे एक महत्वपूर्ण कदम मानल जाइत अछि
हँ हमरा ई अनुभवसँ इहो बुझब बुझबामे आयल जे प्रत्येक असफलता युवा आ चुनौतीक भविष्यक सफलता लेल तैयारिक एक महत्वपूर्ण भाग होइत अछि।
बिलकुल सही कहलिय धैर्य मेहनत निरन्तर अभ्यास ओ सकारात्मक सोच अन्ततः व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त करे मे सहायता करैत अछि।
सही केहलिये पहिल बेर नौकरीे कऽ इंटरव्यू देबाक अनुभव हमरा सिकाल गेल जे ज्ञानक संग आत्मविश्वास शिच शिष्टाचार ईमानदारी सिगबाक इच्छा आ निरन्तर सुधारक भावना। जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे सफलताक मजबूत आधार बनैत अछि।
जी बिल्कुल इन्टरव्यू समाप्त भेल। बात जखन अहाँ कार्यालय से बाहर निकल तखन मनमे की चलि रहल छल की अहाँ अपन प्रदर्शन सँ सन्तुष्ट छलहू।
सच कहू तो बाहर आबीते हम गहरी साँस लेलहुँ आओर सोचलू जे जतेक तैयारी के छलू ओहि अनुसार शान्त रहिके उत्तर देबाक प्रयास केलू हॅं एहि बातसँ हमरा बहुत संन्तोष भेटल
ई बहुत नीक बात छी कियाकि बहुत बेर परिणामक अपेक्षा अपन पूरा प्रयास प्रयास करना बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि।
बिल्कुल हमरा ई महसूस भेल जे इंटरव्यू केवल प्रश्नक उत्तर देबाक प्रक्रिया नहि बल्कि अपन व्यक्तिगत व्यवहार सोच आ आत्मविश्वास प्रस्तुत करबाक सेहो एक अवसर होइत अछि
सही कलियए अधिकांश कम्पनी। उम्मीदवारक तकनीकी ज्ञानक संग- संग ओकर व्यवहार विनम्रता ओ सिखबाक इच्छाक सेहो मूल्याकन करैत अछि
हँ जखन हम प्रतीक्षा लै से दोसर उम्मीदवार सभसँ बातचीत करलू तखन बुझबामे आयल जे प्रत्येक व्यक्ति अपन अलग अनुभव अलग तैयारी आ अलग सोच रहैत अछि।
ई तऽ स्वाभाविक अछि प्रतियुक्त सबक लक समान होइत अछि मुदा सफलता अक्सर ओहि व्यक्ति के भेटैत अछि जे शान्त मन से सोचि समझी के अपन बात रखैत अछि।
बिलकुल कल्हि घर आबीके हम इंटरव्यू मे पूछल गेल प्रश्न कऽ फेर से देखलो ताकि अगिला बेर ओहि विषय पर आरो मजबूत तैयारी कैए सकी
ई आदत वास्तव मे बहुत उपयोगी अछि जो प्रत्येक इंटरव्यू के बाद समीक्षा कयल जायत तऽ धीरे धीरे व्यक्तित्व आत्मविश्वास ओर ज्ञान दुनू बढ़ेत जायत अछि
हमरा इहो बुझाय बुझयमे आयल जे केवल पढ़ाई पर्याप्त नहि बल्कि अपन विचार सहि से के स्पष्ट सरल अप्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करबाक से बहुत आवश्यक अछि
बिल्कुल कतेको पैट उम्मीदवार संग के उत्तर अबैत अछि मुदा सही ढंग से व्यक्त नहि कर पायब कारण ओ अपेक्षाकृत प्रभाव नहि छोड़ी पाबैत अछि
बिल्कुल इंटरव्यू के दौरान हम ई बात विशेष रूप सँ ध्यान रखलु जे प्रत्येक प्रश्न ध्यान से सुनी के उत्तर दी ताकि जल्दबाजी में कोनो गलती न नहीं हो
ई बहुत उत्तम आदत अछि धैर्य पूर्वक प्रश्न सुन नैइ ओ सोची समझी के उत्तर देनै परिपक्व व्यक्तित्व पहिचान मानल जाइत अछि
हमरा अधिकारी सभक व्यवहार सेहो बहुत प्रेरणादायक लागल ओ सभ बहुत शान्ति पूर्वक प्रश्न पुछल पूछैत छलाह आ उम्मीदवार के ओ सहज महसूस करबाए मे प्रयास करैत छला
सच कहूत एकटा नीक इन्टरव्यू वातावरण उम्मीदवारक वास्तविक क्षमता बाहर आने मे बहुत सहायता करैत अछि
हँ एहि अनुभव सेहो हमरा समयक महत्व सेहो बुझबक मेआइल किये की समय पर पहुँचनाय व्यवस्थित रहनाइ आ अनुशासन बनेनाय रखनाय बहुत आवश्यक अछि
हँ नौकरीक जीवन मे समय पालन ओ जिम्मेदारी दुनू गुणक बहुत अधिक महत्व प होइत अछि
अब हमरा लागैत अछि जे प्रत्येक इन्टरव्यू चाहे सफल हो या नय व्यक्ति क अनुभव आ आत्मविश्वास अवश्य बढ़बैत छथि
बिल्कुल सही कतेको सफल लोक अपन पहिल इन्टरव्यू मे असफल भेल छला मुदा ओ अपन मेहनत नहि छोड़ली ओ अन्ततह सफलता प्राप्त करली
बिल्कुल हेलो
हेलो हेलो
सही कहले अधिकांश कम्पनी उम्मीदवारक तकनीकी ज्ञान संग संग ओकर व्यवहार विनम्रता आ सिखबाक इच्छा सेहो मूल्यवान करैत अछि
हँ जखन हम प्रतीक्षालय में दोसर उम्मीदवार सब मे बात करलु तखन बुझबा मे आयल जे प्रत्येक व्यक्तित्व अपन अलग अनुभव अलग तैयारी ओ अलग सोच रहैत अछि
बिल्कुल सही कहलियै कतेको सफल लोक अपन पहिल इंटरव्यू मे असफल भेल गेल छलए मुदा ओ अपन मेहनत नहि छोड़लिन आ अन्ततः सफल सफलता प्राप्त कयलनी
हँ बिल्कुल
इंटरव्यू दौरान हम ई बात विशेष रूप से ध्यान रखलहु जे प्रतेक प्रश्न ध्यान से सुनी कर उत्तर दी ताकि जल्दबाजी मे कोनो गलती न हो
हँ ई बहुत उत्तम आदत अछि धैर्य पूर्वक प्रश्न सुननाइ आ सोची समझी के उत्तर देनाइ परिपक्व व्यक्तित्व पहचान मानल जाइत अछि
हमरा अधिकारी सभक पेपर व्यवहार सेहो बहुत प्रेरणादायक लगल ओऽ सब बहुत शालीनता पूर्वक प्रशन पुछल छला ओ उम्मीदवार के सहज महसूस करबा प्रयास करैत छला
हँ सच कह तोऽ एकटा निकट इन्टरव्यू के वातावरण उम्मीदवार कऽ वास्तविक क्षमता बाहर आने मे बहुत सहायता करैत अछि
एहि अनुभवसँ हमरा समयक महत्व सेहो बुझबामे आयल कियाकि कि समय पर पहुँचनाइ व्यवस्थित रहनाइ ओऽअनुशसन बनाई रखना बहुत आवश्यक अछि
बिलकुल कतेकू सफल लोकक कठिन समय मे धैर्य बननाइ रहनाइ सबसे पैघ चुनौती होत अछि
बिल्कुल
हेलो
हेलोऽ
ई बात सुन के वास्तवमे प्रेरणा भेटल कियकि कठिन समय में धर्य बनना